हैलो, जय झूलेलाल।
जय झूलेलाल।
जी तव्हां काथों था ॻाल्हायो? खंडवा मां, अच्छा और?
स्नेहा बलीचा
जी जी, मां कटनीअ मां थी ॻाल्हायां मुंजो नालो पायल आ।
जी जी, तव्हां मैरिड आयो?
हा।
अच्छा अच्छा, ठीक आ ठीक आ जी।
तां मैरिज आई?
जी जी मां बि मैरिड ई आयां छा ॻाल्हाइण खां पेरों मां हिकु दफ़ो जी जी, हा हा मां छा ॻाल्हाइण खां पहिले हिक दफ़ो कंफर्म थी कयां। क्योकि कंहिंखे असां दीदी था चऊं कंहिंखे भाभी था चऊं त जिंजी शादी थियल कान्हे की मां हिकु दफ़ो हुनखे भाभी चई रख हो त हुननखे काफ़ी बुरो लॻो हुयो त पेले मां योई कोशन कंदी आयां सभिनीन खां की भई ॿुधाए रखो पेले। की मूंखां ग़लती न थे, जी जी।
सवाल कण करण खपे
जी जी जी, पुछण ज़रूरी आ। छा आहे न साम्हूं वारे भई बूरो न लॻे असां त भई नॉर्मल पेंजो ॻाल्हाइण जे हिसाब सां अचऊं था पिया बट कैंखे बुरो लॻी वेंदो प ग़लत गाल आ न इए थोड़ा, जी जी हा। ॿियो तव्हां ॿुधायो हुतेजो मौसम कीअं आए?
मां बारिश पई सुबुह जो अॼु बरसात पई सुबुह जो।
अच्छा-अच्छा, हिते बि ख़ैर असां वटि बि ख़ैर सुबुह खां बारिश ई थी पए पई मौसम थधो थियो आ काफ़ी।
न तॾहिं बि गर्मी थी लॻे उमस थी लॻे।
त हो थोरो खुलो हूंदो आ ॾींहं तॾीं करे।
ॿ ॾींहं ॾाढी तपत हुई बिल्कुल ग उमस गर्मी। सुबुह पई बारिश हा। पर तॾीं बि गर्मी गर्मी, किचन मां आया आयूं न रोटी करे त गर्मी गर्मी थी लॻे।
खड़ा हा किचन में त भाई हिकदम गीलोंदो पसीनो हुस सनान थो थी वञेअ ई ह जी
ॿियों वरी बरसात में मखियूं परेशान थियूं करन।
मखियूं हा न पोछे में थोरो सो नमक विझी रखंदा कयो।
नमक फीनाईल
सभु विझंदा आहियो अच्छा असांखे तीअं ॿुधाईंद नमक विझरायो असांजी माई ॿधाय अ थी असांखे की नमक विझंदा विझड़ाईंदा कयो भाभी। त पोइ मखियूं घटि थींदियूं थव अच्छा अच्छा जी हा।
हम्म
ॿियो थी वेई थव तव्हांजी रोटी पाणी खाई करे।
हा हा थी वई रोटी पाणी।
अच्छा अच्छा छा ठातयो हुयो आ।
पकोड़ा तरया अञ
अच्छा बरसात जो मज़ो ता वठो पिया पकोड़ा खाई करे।
पकोड़ा चांहि।
हा पकोड़ा चांह फेमस।
हा
जी जी
चो खाओ पकोड़ा
हा अचऊ हेतिरे परते पकोड़ाण लाइ अच रस्ते में असां ई पिसी वञूं। बारिश हैतरी थी पै पई।
ट्रेन में ईंदव न।
ट्रेन में घरो ई त निकिरणो पवंदो थोरो घणो त पिसी वेंदासीं ज्दा ई ते बारिश आहे। मोर्निंग खां मतलब सुबुह खां खो वधीक परेशानु करे रखो थी बारिश बंद ई नथी थिए पई।
रेलल गाड़ूं
हा रेलगाड़ियूं हा रेलगाॾी
हा हा हा न उहोई न याद अची वञनि त उहो ई चवांसि सिंधी वंड
हा सिंधी वाडा भई मूंखे न थोडी थोडी डिफिकल्टी थिए थी त मां वरी थोरा थोरा इंग्लिश शब्द बि यूस कयां थी काथे काथे। हिकदम प्योर न ईंदी आहे न सिंधी जी जी
अल पक ॿे बधक ईंदी अथव।
जी
अल पख ॿि बतक ॿ ॿिली जीअं एी हूंदी आ।
अच्छा अचछा न न हे सब न ईंदो आ मूंखे। न तव्हां गिनती हिकु ॿ टे हींअं अो
हा हा
हा हे हे थोरो घणो अची वेंदो आ जी हाणे हिते नयो नयों जीअं नएं नएं माण्हू मां जुड़ां थी ॻाल्हायां थी त हुननि सां काी कुछ सिखण लाइ मिले थो
हा प न इ सिंग जी सिखी व मतलब पुरी सिंधी हा ह उल्हासनगर में पूरी सिंधी मां पढ़ियल आहियां।
अच्छा अच्छा तव्हां उल्हासनगर जा आहियो अ। अच्छा अच्छा जी जी हा तव्हांजा ॿार घणा थव
टे ॿार आहिन ॿ छोकिरियूं हिक छोकिरो।
वॾा आहिन।
हा वॾी छोकिरीअ जी शादी थी वई हुनखे ॿ ॿार तस हा हा वॾे छोकिरे जी हाणे हिन सगाई करे आयम। बॉम्बे में हलो ई हलो हलो हलो सफा आवाज